हेलो
हेलो प्रणाम दीदी प्रणाम छोटी दीदी की हाल चाल छै
हँ खुश रह सब ठीके छौ तोहर
हाल चाल छ
सब ठीक छौ गे हँ
कैसन मौसम छौ कैसन मौसम छौ ओने
एने मोरन तऽरीका मौसम छौ तनी खराबे बारिश आर होयवाला ऐसन
ह एन तऽ आवाज छै आ आजार हं ठण्डा हवा चैल रहल सौ बनिये
कोठा ऊठा पर चढ़े हो भी तऽ लगे हो तो आरो हवा
हँ कोठा पे ही छियै
हँ तो जे छै हवा ठीक मिलै छै
हूं
सब काम धाम होइ हेनु की झाड़ू बर्तन सब
हँ झाडू बर्तन होइ गेलै बच्चा आरके ट्यूशन पढ़ाय देलियै त तनी सोचलियै तोड़ा से बात कैरलि
अच्छा ठीके सोचलहु बहुत दिन होइयो गेलहु बात कर
हँ
अच्छा
ह
आरो सब सुनाउ
बारऽ बर कहाँ गेलो
आर अबर गेलहुँ हन खेलय लए चलि गेल छै बच्चा बुतरुक छौ तऽ साँझ त तऽ खेलबे ने करतौ
हँ सांझ खेलबे करतै साँझेके तऽ सभ समाइ मिलै छै खेलैय
तऽ त वही खेलैए ले गेल छौ फेर सात बजे से बैठतौ पढ़े ले
हूं आ बच्चिया तो
बच्चियो बाहरे मे खेल रहल छौ सब खेलैेये छै आर कु साँझ तक खेलतौ सात आठ बजे स पढ़तौ सब हमहुँ आर झाड़ू बर्तन करि लेल छियै आब रात क खाना आर बनेबै
अभीए खाना बनेभी अभी तो छ ए बजलौ छ पन्द्रह
हँ गाँव घरमे जतेक सवेरे बना लैय छियै ने उतने बढ़िआं रहैत छै
से बात छै
नै छै बनइने की कोथिक
रोटी बनैब ह हँ आ गर्मियोे तऽ मौसम छै स तनि लाइन आर कटय लगै छै ने
हाय लायन
जनबे करै छै लाइन और कटय लगै छै उएहे से सवेरे बनायै लै छियै
ह
आजकल जानबे करै छै गैसो आरके दिक्कत होइ छै फेर बच्चाइएके ने किफायइतेमे ने चलय पड़ै छै कि
हँ गैसो कते महगा हो गेल
ओही तो तनि की फायते मे चलै छै आ कल ओही सब छै जतनाक किफायतमे चलबही ओन्ने बढ़िआँ छै
हँ तऽ तेलो आर देखे छै केते महगा हो गेले
त तो आर की बनैलही राइत कऽ
पता ने अभी भैया गेलौन सब्जी लागल ल ले के ते तभिये ने की एले नहि नहि तऽ
हँ फेर जगन्नाथ पूजा भी छौ
उ कोन चीज होइ छौ
छओ ज अग न
जगन्नाथ जीक के रथ मिलै छै रथ यात्रा रथयात्रा निकलै छै कलहे छ
निकलैत छै उड़ीसा मे लेकिन हँ मनावल जाइ छै पूरे पुरे जगह से होइ छै
अच्छा
अच्छा
चायर पीले चाय पानी होलो
खाने खेलियए तीन बजे त की करबै कर दे
लेट सेेट होइए ने जाइ छै खा पिये एका एकि सबके खान खा ले ही सब खइते जतौ सब फेर हमही लास्टे में न अभी खाय छियै की आरो कहे कहाँ रहै छी हीं
इर
तऽ फोन ऊन नहि करै छहीं त फोन उर करै नहि होइ
कोइ काम और पकरने छी हेलो
ती रहै छिय बोर बइ छ बोर काम करै हँ बोर्ड आर वाला काम करै छियौ बिजली वाला बोर्ड होइ छौ ने वही बोर्ड के काम करै छियौ
ओकरामे की करय पड़ै छै
ओकरा मे तार आर जोड़े पड़े छै बोर्ड के कटिंग करे पड़े छै पहिले त होतौ कि ए सी बोर्ड लेतौ तऽ ओकरा प्लास्टिक मे पैक रहै छै समझलिन फिर ओकरा खोलै पड़ै छै फिर नट वोल्ट खोली फिर फिर ओकर कटिंग करै पड़ै छै वैसी करके
अच्छा जे डिजाइन देल रहे छै ओकरा काट के निकालै छै
हा ओकरे काटिकऽ निकालै छियै ओकर बाध स्विच आर लगबै पड़े छै
हँ
हँ ओकर स्विच लगाय क फिर टायर आर जोड़ै छियै टायर आर जोड़लाक बाद कनेक्शन करिके फिर ओकरा बोर्डमे कसबौ कैस कऽ तब फिर पैक करै छियै
अच्छा
इएह सब होइ छै घर बैठल की करबही तऽ घर बैठल किुछो कुछो
ध
करै छियै
चलि छै
आजकल एक कमाइ स हँ तब आजकल एक कमायसँ कुछो होतौ नहि ने होइ छै
नहि बचैह हाॅं सही मे
आ जीरण मे आजकल महंगाई चलै छै समैझे मे ने आबै छै
कहलिए पशु पथी वाला व्रत कैसे करै छै
पशुपति वाला वर्त उ त तोरा प्रदीपे मिश्राजी बताय दय छथिन ओ सब बन्दो फुआ स पुछभी ने आंई उ करै छै छै बन्दो फुआ एगो छौ ने
हँ
उ करै छै ओकरासँ पुछबही ने सब बताय
हँ तकासँ नहि पूछै छ तऽ अपने पूछिकेऽ हमरा बता दिहै
ह
करैके मोन छौ की आँई कहलियौ करैके मोन छौ की
हँ तब ने बोलौ हौ
ह कैसे टाइम मिलतौ
जब रहै छै संवाद सुल उहे ने पूछे ल कहलिय कि पीरियड्स मे अगर एगो सोमवार पकड़ा जाइ छै त की करतै ओ दिन य आर जानकारी लै के हमरा बतेहे ठीक
ठीके छौ बताय देबो
ऐसे तोरा मालूम छौ त बताई दे
नहि पता छौ सब अभी सोचिए रहल छै अगल बगल मे की ई वर्त करेके छै ई वर्त करे ल चाहे छी से सब होइ रहल छै कोइ आगे बढ़तै तभिये ने पता चलतौ
हूं मेन इहे दिक्कत छै अऐसन सिचुएशन मे एते उह मेन इहे छै कि ऐसन समयमे अयतै तऽ की करतै ई जानकारी मिलतै ने तब कर कोइ कहलकै कि ओ सोमवार सोमवार नइ होतह तब तऽ भूखा रहतै की खा लेत ई जानकारी चाहिए
ह्म सेहो बात सहिए बोलै छी खा
हँ हँ खाना तऽ खलियै चना के दाल बनेल कल जेकि रैंचीके फोरन देलकै आ मिरचाइ के पियाज आर देबे नहि केलके जीरा देबे नहि केलके कुछो न
ओ
अभी चना छै त अपन झाँट दै छै ई नहि जान छी कि नागपंचमी आबे बला छै नाग पंचमीमे कतना खर्चा होतै ई यर बुद्धि काम नहि ने करै छै
कि कर आजकल यही सब होइ छै
नहि आदमी देखे छै ने त बौराई जाइ छै ई होइ छै घरमे छौ कैसे ई सब
हँ
आरो बताउ त
देबै जाइ छी आ सांझ तऽ हो गेलै
हँ आरो
हँ आबे छीयौ बोला रहलो भैया कनि जाय छीय ठीक छै फेर बात करब
हँ ठीक राख ह